हेलो
नमस्कार मित्र
नमस्कार मित्र की हाल चाल अछि?
सब बढ़ियां अछि अपन सुनाउ की हाल -चाल?
हमर भी हाल चाल तो ठीक हो छी एक मिनट रुकऽ तो। एक मिनट बस बोललिय अछि तो। आय काली एकटा बात पर बहुत विचार आबि रहल छल। खेती मानव जीवनक आधार मानल जाइत अछि मुदा समयक- संग एहि क्षेत्र में बहुत परिवर्तन सेहो देखल जायत अछि।
बिल्कुल बात तऽ बिल्कुल सही अछि। पहिने खेती मुख्य रूप से परंपरंक- परम्परागत तरीका से आधारित छल। मुदा आब धीरे धीर आधुनिक तकनीक उपयोग बढ़ि रहल अछि।
हँ आय परिवर्तन केवल उत्पादन बढ़ावके- घरी सीमित नहि अछि अब खेती मे योजना प्रबंधन- मौसमक जानकारी आ वैज्ञानिक दृष्टिकोण सेहो महत्वपूर्ण भई गेल अछि।
बिल्कुल सही बात पहिने बहुत रास निर्णय अनुभव आधार पर लेल जायइत छल। मुदा- आब जानकारी आ अनुसन्धान आधार पर निर्णय लेबाक प्रवि आ- प्रवृति बदलल अछि।
हँ हमर हमरा लागत अछि जे खेती केवल एकटा पेशा नहि बल्कि- समाजक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ अछ जऽ। खेती मजबूत रहत भोजन सुरक्षा सेहो मजबूत रहत।
बिल्कुल सही कहलू। अँ म एकदम सही। सब व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर अछि। चाहे उद्योग हो, व्या व्यापार हो अथवा सेवा क्षेत्र। भोजनक आवश्यकता तऽ सभेके होइत अछि।
बिल्कुल- बिल्कुल तकनीकक प्रवेश से सँ खेती मे कोन-कोन बदलाव आहाँ देखै छी?
अँ बहुत रास बदलाव उदाहरणक रूपमे- आधुनिक उपकरण मौसमक पूर्वानुमान मुद अ मुद मुद्रा परीक्षण सिंचाइ बेहतर व्यवस्था आ डिजिटल जानकारीके उपयोग सब देखैत अछि।
हँ आ एकटा महत्वपूर्ण बात ई अछि जी जब जानकारी प्राप्त करब पहिने अपेक्षा आसान भ गेल अछि।
बिलकुल। तऽ। ब हि जखन सही समय पर सही जानकारी भेटैत अछि तऽ निर्णय बेहतर होइत अछि।
बिल्कुल सही कहलहुं, मौसमक प्रभाव खेती पर बहुत अधिक रहैत अछि।
बिलकुल, ई तऽ सत्य अछि खेतिक सफलता बहुत हद तक प्राकृतिक परि परिस्थिति संग जुड़ल रहेल रहैत अछि। यहि कारण आधुनिक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली उपयोगी साबित भैल अछि।
बिलकुल बिलकुल, हमरा लागैत अछि जे भविष्य में तकनीक आ खेती के सम्बन्ध औरो मजबूत होएत।
बिल्कुल, बहुत मजबूत होयत। तऽ नियमित रूपे जतेक तकनीक विकसित होएत, ओतेक खेती अधिक व्यवस्थित उत्पादक आ टिकाउ बनि सकैत अछि।
हँ ई तऽ सही कहलहुॅं, आब एकटा रोचक प्रश्न अहांक अनुसार भविष्य्यक सफल कृषि कर्मी के कोन गुण होयन चाही?
हमर अनुसार तऽ सिखबाक इच्छा सबसँ महत्वपूर्ण गुण होयत। समय बदलैत रहैत अछि ताहि लेल नवीन जानकारी स्वीकार करबाक क्षमता आवश्यक अछि।
ई बात केवल खेती में नहि, बिलकुल प्रत्येक क्षेत्र में लागू होएत अछि।
बिलकुल जे व्यक्ति सिखब बन्द कऽ देत तऽ प्रगति कठिन भय जायत।
बिलकुल बिलकुल। बहुत लोग कहैत छथि, जे युवा पीढ़ी खेती मे कम रुचि देखाबैत तऽ अहाँके की लागैत अछि?
हमरा लागैत अछि जे रुचिक कमी से बेसी जानकारीक कमीक समस्या अछि। खेती के आधुनिक दृष्टिकोण से देखल जाय तऽ एही क्षेत्र मे सेहो बहुत सम्भावना अछि।
बिलकुल सही बात। आब खेती केवल पारम्परिक गतिविधि नहि रहल, बल्कि प्रबंधनक वैज्ञानिक और तकनीकक मिश्रण बनी रहैत जा रहल अछि।
बिलकुल, जखन युवा नव सोच लय के ई आबैत छथि तऽ नव प्रयोग नव अवसर सेहो पैदा होइत अछि।
तऽ टिकाउ खेती के विषय मे अहाँक की विचार अछि?
टिकाउ खेती भविष्यक लेल बहुत महत्वपूर्ण अछि, एहन पद्धति अपनाओल जाइत तऽ उत्पादन सेहो बनल रहय, आ प्राकृतिक संसाधन संरक्षण सेहो होइत।
प्राकृतिक संसाधनक संरक्षण वास्तवमे बेसी अछि।
बिलकुल, जे वर्तमानमे सावधानी नहि बरतल जाय तऽ भविष्य पीढ़ी कठिनाई झेलि सकैत अछि।
हँ एकटा बात हम अक्सर सुनैत छी, स्मार्ट खेती तऽ अहाँ एहि शब्द के की बुझय छी।
हमर अनुसार स्मार्ट खेतिक अर्थ अछि जानकारी। तकनीक आ योजनाक सही उपयोग, जतेक सटीक जानकारी रहत तऽ निर्णय औतेक प्रभावी होयत।
बिल्कुल बिल्कुल ई दृष्टिकोण बहुत व्यवहारिक अछि।
बिल्कुल आ भविष्यमे डेटा आधारित निर्णय एक महत्वपूर्ण आओर बढ़ि सकैत अछि।
तऽ शिक्षा आ खेतीक सम्बंध पर अहाँक की विचार अछि।
शिक्षासँ व्यक्ति वैज्ञानिक सोच विकसित करैत छथि। जखन वैज्ञानिक सोच खेती मे जुड़ैत अछि, तऽ उत्पादन आ प्रबंधन दुनू में सुधार सम्भव होयत अछि।
सही कहलहुॅं तऽ ज्ञान आ अनुभवक संयोजन सबसॅं प्रभावी होएत अछि।
बिल्कुल केवल सिद्धान्त अथवा केवल अनुभव दुनूमे सीमा रहैत अछि। जखन दुनू मिलैत अछि, तऽ बेहतर परिणाम निकलैत अछि। ह
बिल्कुल बिल्कुल तऽ मित्र अहके चर्चा बहुत रोचक रहल हमरा बहुत नीक लागल विषय अ तकनीकल भूमिका आ युवा पीढ़ी योगदान पर चर्चा वास्तवमे महत्वपूर्ण छै।
बिलकुल सही बात समयक महत्वपर क्षेत्रमे अछि। खेतीमे मौसमक सन सहस समयक सम्बन्ध आओर बेसी महत्वपूर्ण भए जाइत अछि हमरा लागैत छी जे भविष्यमे खेती अधिक वैज्ञानिक होत।
बिल्कुल बिल्कुल तऽ हम कहियो हम एकटाओ विषय पे चर्चा करैत रहहि। तऽ हम आज आधुनिक खेती सामान्य पद पर चर्चा केने रऽ त आइ हम ई विषयप तकनीकक भूमि पर विस्तार से बात करू।
बिल्कुल आ बहुत रासणय अनुमानक आधारपर नहि बल्कि जानकारीके आधारपर लेल जा सकैत अछि।
ह सही कलहु ज काज पहिने बहुत समय आ श्रम ले छल अब ओहि काज मे काफी सुविधा भए गेल रहै नेची तऽ विशेष रूप से आधुनिक उपकरण उपयोग मे कार्य क्षमता बढ़ेल छी समय बचत सेव होइ त छै।
बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूपसँ ई तऽ वास्तवमे उपयोगी बात अछि जतेक स्पे जानकारी रहत ओतेक बेहतर योजना बनाओल जा सकत।
तऽ समायक महत्व हर क्षेत्रमे अछि। अ खेती मे तऽ मौसमक संग समयक सम्बन्ध आऔर बेसी महत्वपूर्ण भय गेल। बस
अच्छा
तऽ
बिल्कुल सही बात। समयक महत्व हर क्षेत्रमे अछी। खेतीमे तऽ मसल संग समयक सम्बन्ध बहुत महत्वपूर्ण अछी। येय अधिक वेक अगर समयक महत्वपूर्ण और होय तऽ व वैज्ञानिक खेती अधिक वैज्ञानि अएं मौसम, भविष्य मे खेती अधिक वैज्ञानिक होयत। अच्छा मित्र, एक बात अ-सोचै छी हेलो